हैलो। हैलो।
हाँ।
जाय छोना आवाज।
हाँ जाइ छै आबाज।
हं आब बता की कहैछीही
की करै छीही।
अरे भाय का-का तऽ पुछै छलियै से पूछ न।
ककरा द पूछै छि से
आय कहै छी न जे ओतबी देने छलय यै
हँ
तऽ हमही कहलियै कम्मे दै लए किएकि तू खेबही कि नय खेबही एहि दुआरे कहलियै कम्मे दै लय
से तू किया कहै छि ककरो, लो कहय लए तऽ भऽ जाइत छै लोकके। जे हं ओ अपने कहलके एतनी देलियै ओतनी देलियै, कहितहि सोझै जे - जे देबाक अयसे सेहो द।
अनमोल बहुते जीद केलकै हम कहबै तऽ खा लेतै खा लेतै एहि दुआरे हम कहलियै ठीक छै दऽ दियौ। बाँकी ओंकार नै अयतै तऽ ओंकार लए ओते दऽ देलकै कहलकै जे अहाँके मम्मिओ खा लेत ओंकारो खा लेतै तऽ आँचल कहलकै जे एतेक दैके कोन काज छै। हँ। तऽ अपन दऽ देलकै, मटर पनीर छलैए। छोला छलया, छोला पनीर छलय यै, जयमे पनीर एकदम छोट- छोट टुकड़ी में काटल छलय यैऽ।
हं - हं नामे टालै छलै पनीर।
हँ।
आर- आ एतबी टा -टा का टिकरी सब जे छै, ओ रखले छै हम किछु नय छुलियौ सब्जी राइख देलयै वैह।
हमरा तऽ भूख लागल अइ हम जाकऽ खा लेबो।
खा ले गे जो।
हँ एखन रुकि जो, एखन समय पूरा नै भेलैए।
अच्छा! बारह बजेमे खेबही?
बारह बजे किए खेबै गे।
एगारह बाइज गेलौ ने?
समय पूरा हेबऽ देबही।
हँ तऽ फोन के समय पूरा होइते छै की।
हँ।
तू आब बारह बजे में खेबही, एगारह तऽ बाइज गेलौ तऽ बारहे ने चालू हेतै। खा लिहें फ्रिज में पन्नी में धऽ देने छियौ अथी पूरी पोलिथिनमें, ओहिमे सब्जी हेतौ।
हम गाम नय गेल छियै, ठीक छै।
उम्म तऽ चैल जो गामें।
हमरा देखल अइ कतय की राखल छै, आरामसँ हम खा लेब। पप्पा कहै छलहु आय चारिटा तीन चारिटा रूम बनैब।
हँ चारिटाबै हँ।
फेर देबै मन्दिर बनबै लै। हँ बड़का- बड़का खिड़की देबै घर में। सैह सब।
तऽ पप्पा के जे हिसाब किताब छै, आ तोहर जे हिसाब किताब छौ ने
हमर हिसाब किताब बढ़िआँ छै।
ओ हिसाब किताब में दसो लाख में फरिएतौ कि नहि फरीएतौ।
दस लाख कियै लगतै, ओइसँ कम्मे लगतै कोन बड़का- बड़का बनेबाक छै।
अच्छा जतबे ट -टा कोठली में एखन रहै छिही न
ओतबो टटा कोठली जे दूटा कोठली देबही
हूं।
आ जते टा सीढ़ही होइ छै, ततबो टा किचन देबही सीढ़ही तऽ देबै करभी, छत बनेबही तऽ।
हां।
हां तऽ सिरही देबे करभी तऽ ओही तर में जे कीचन निकल जाउ तऽ निकइल जाउ।
हां-हां।
हां तऽ कनि बरंडा देबही, कनि बीच में हॉल देबही।
हां बेसी अंग्रेजी नै झाड़िहें।
हां-हां।
हां।
ओय में दनान निकलतौ।
हां-हां।
ओहि लगा कऽ क लतौ आ कल आ कल लगा कऽ कनिटाके बाथरूम ओता चाहे कले पर बाथरूम बना दही।
हां बात बढ़ियां से कऽ रहल छैं, एनेहिये बात कर।
हां नहा कऽ
हां।
उ नहाय वला बाथरूम देबही कल पर।
हां।
आ ओ लेट्रिन में गेट लगतौ, ओहि में से पाइप घींच कऽ जेतै ओतऽ लेट्रिन में।
हां।
तखन गेट लगा कऽ सबटा तैयारी करैत-धरैत कहलियौ यै बिना दस लाख समान नै फैरछेतौ।
अरे तऽ फैरछा जेतै न एखन बियाह नै न करबाक
अरे बा जे बेटा आब अखन अहाँ सबके बाइसम साल चलैया।
बाइसम साल जे चलैयै तऽ कहुना जे छै अठाईसम साल में जा क त करबै एखन सबटा पाई घर में लगा देथिन घर नीक बइन जेतै।
तीस-पैंतीस साल में करबै से नै हेतै?
हां ओय से नीक की हेतै?
पैंतीस साल में एकर बेटा के पूत कहे छै दाँतो टूटल‌ ए दाँत टूटल ए। केस पाकल आ हाथ कापल
कोनो बात नै नीक हेतै न सबसे नीक हेतै। अपन बियाह लए अपन पाई कमा कऽ, जोगाड़ कऽ-कऽ ओय के बाद करब। एखन जे पाई हेतै ओकरा बेफिक्र भऽ कऽ घर में लगा देबाक छै।
अच्छा झ अहा बापके तऽ टबकैए बाप न अहाँके सब दिन कर्जे उठबैत रहत आ दोकाने करैत रहत, बाप की बूढ़ हैत
कर्जा सधा देबै।
बाप की बूढ़ हैत, बाप ओहिना रहत। हमरा ओतय नै जाइके हई पावर में अइछ।
एहेन में जबाक छै जे सुंन्दर लगै कनी।
सुन्दर लए कऽ की हेतै, अहाँ सुन्दर बना देबै आ ओतऽ से चइल जेबै, सुन्दर लऽ कऽ की हेतै?
हां तऽ हम एबै तऽ फेरो सुन्दर में देखबै न जे हां एना छै नीक।
जात जात हम सब जीब तात एब जहन मइर जैब तहन तऽ कहब धौड़ आब हम कतऽ जैब।
ओय के बादो ऐब।
हां घर रहत तऽ घर देखय लए ऐब, घर में दू दिन रहयके मोन हैत तऽ अपन रहब।
हां तऽ ओहन रहबाको चाही न घर।
और ओहो दोसरे सुख करत अहाँ सब एतऽ से
एखन जे कियो ऐत देखय लए तऽ कहत जे एकटा घरो नै नीक छय, एकटा बेटी छलैये एकटा घरो दुवैर नै नीक छै।
त हम ओकरा कहबै ने जे हम जेनिए बुइझ कऽ घर दुवाइर नीक नै बनेलियै। अइ दुवारे नीक नै बने
छै, आब ई सब चाहै छै जे एकटा घरो दुआइरो स कम नीक रहै बुइझ गेलही न।
हूँ।
हं।
जे करब से करू। दोफड़िया बला मे जे हां कहलौ त बाइस साल बीते देरी नै भेलै तऽ ओ चारि साल बीते देरी नै हेतै बुझलियै ने। जे इच्छा हुए से करू हम की कहब।
देखही आओर किछ फुराइ छौ तऽ बाज हमरा फुरेनाइ बन्द भऽ गेलौ।
हँ अहाँके अहिना फुरेनाइ बन्द भऽ
खाली फोन नै कटिहै अपने कटि जेतै फोन।
फोन हम किया कटबौ। तोंही कह आब की सब हेतै नीन्द आय नै एलौए?
गै आब तऽ हम सुतबे करबै हमरा बड्ड हँसीयो लागैये।
ओएं अहिना अहाँके हँस्सी लागथ।
देखही पाइ कमेबाक छौ
हँ।
त काज त करऽ पड़तौ न।
हँ हँ।
ओना जे बतियाइत रहै छीही लोकसब सँ
पत फल्लर करैत रहू।
हँ अय स नीक किछ काज कर जे ओमे आमदनी होय।
हूँ। माथा ढ़ील्ला करू अहाँ।
हँ ठीक छै तहन कहलियौ जे काल्हि कनि तिलकोर छानि लिहें।
बड़ियो पका देब काल्हि खन बजरंग मीसर ओतऽ भोज छियै से नै अहाँके पता अय।
बजरंग मीसर एहिठाम भोज छै तऽ रातिमे छै न।
राइतो मे छै ने त रातिमे खायब कि दिनमे खेने जे रहब गदगर रहब तऽ रातिमे की खायब।
हूं।
की खेएब।
राइतो में खेएब भैर पेट भोरो में खेएब भैर पेट।
आइ खेने छलौं हें न भोर मे?
आइ खेने छलौं हे नीक सँ।
नीक सँ खेने छलियैए।
ओइ दिन उसनलहा सब्जी खेने छलहुं हे नीक सँ तहन हमरा भूख लगैये त त हम सब्जी, भात, आम बुुढ़िया जकाँ सभटा खा लै छी।
आमो सड़ैये से कखन खेएब?
जाइ छी कनी आमे खा लै छी जइमे खूब नीसँ नींन्द आबि जेएत। हुं।
ताला माएर देने छियै हम ओयमे।
हां तऽ चाभी ककरा लग छै? तोरे लग नै?
ओय खिड़की ऊपरमे राखल हेतौ।
अच्छा आठ मिनट भऽ गेल छै।
हूँ।
चाएर मिनट और रूक जाउ।
अच्छा चाएर मिनटमे अहाँके चाएर लाख रुपया ऐत।
ई सब गप नै कही।
आँ
हूँ सोच समझकेऽ बाज।
अच्छा नै बुझल छलै हमरा।
घर अँगनाके गप कर।
घर अंगना की गप्प करबे हम तऽ कहलियौ जे तोरा सबके छौ। एक दस लाख टाका राएख दही।
हां तऽ हमरा कनि काजे करऽ पड़त न हम कनी दिन काज करब, पाइ ल क पप्पा के हम हेल्प करबैन जहन घर ब‌इन जेतै नीक से सबटा चीज नीक भ जेतय लोक किये
कहा से ऐत कहत कि इ घरमे रहतैन के जे ई घर बनै छै।
किया हम रहबै लोक किया हंसते लोकके मुँह अथी न कऽ देबै, हमरा कियो खाय लए थोड़ी न दै यै।
खाय लै के देत? अहिके आगू से झिक लेत अ चैल जायत रहत।
हमरा आगू से कियो नै झीकत बुझलहि?
आ झीकै ला तैयार ऐ देखते छियै घरो सबटा भगबै ला तैयारे ऐछ।
अहाँ जे भाइग जेबै तहन तै भगाइए देत।
की करब भाइग नै जैब त माइर खैब, लकड़ी उठा उठा देह पर नाच क क पटका लागत दला
टिनठियुन
नाच तऽ एहि देखने रहि अंगना मे।
नाच हम देखने रहियै। हां लेकिन कोनो बात नै छै। भगवान किछ तऽ सोचने हेथिन। ई सब गप कहै त छियौ नै बाज।
ठीक छै तहन।
ठीक छै कता?
एह तऽ बाबूजी की कहलक कले दिस भ जैत। उम्हर ल लेटींग
कले दिस हां-हां उमहरे सटा के।
अच्छा।
हूं।
ई घर जे एलवेस्टर वला तकरा तोड़ा तोड़ल जेतै।
एलवेस्टर तौर कै कुर्सी देल जेतै। ओइके बाद घर देबाल देल जेतै, गेट लगैल जेतै। सबटा अन्दरेमे हूं क लेल जेतै। हां फेर अंग्रेजी बजैया।
अंग्रेजी कहाँ बजलौ, अन्दर मे सेट करबै त की कहि अन्दर
हां-हां। बुड़बक्के छी अहाँ जहन तहन कोन ऐछ।
एकटा के गेट छोड़ देतै दुनू दिस।
देखियौ एखन कन्टिन्यू बतिया रहल छियै पाइ कमाइ दुआरे।
हां।
आ लोकसब जे फोन करतै तऽ कहतै जे फोन व्यस्ते छलै यै।
हां।
ई तऽ कियो नै बुझतै जे अपने भीख मंगै ले तैयार छै।
हूँ। की करब भीखो भीखो नै आब आब ककरो कियो भीखो नै दै छै।
हम तोरा भीख दऽ देबौ आ तू हमरा भीख दऽ दिहै।
भ्गं आ देखै छीयै भिखमंगा सबके नै बाहरे सँ भगा दै छैय माएर कऽ जे ठकै लै ऐल ए फुसियाबै लै एल ए।
हूं।
तऽ भीखो नै ककरो देतै, भीख मंगा आबै छै भीख
आ भीखमंगा सब बेसी धनिक छै, नीक लोक सबसे।
औ धनीक। छै आ आब अबे छै दिनादृष्टि कंठे दबेला चोरबा गोलिये मारे ले आबे छै डकैतबा सब।
ए सब्जी वला एते धनीक केना रहे छै हमरा से नै पता चलैया।
सब्जी बेच कऽ, सब्जीमे ओकरा बड पाई होइ छै।
मेहनतो ओतबी होई छै।
हां। मेहनत होइ छै हम्हु होए यै जे
देखी एत्ते एते प्रेम से तऽ गप कहियो नय केने छलियै, पाई जे नै करबौ।
पाई जे नै करै।
हां।
कहलियै जे हमरो बीस किलो दाएल यै से कहलियै कि एकटा सब्जी बाली से गप करतौ जकरा से कपड़ा आनै छियै अनै
हां-हां-हां।
ओ तकरे ओहि सब ओ सब्जिये बेचै छै। कहलिए ओकर ओहि मौगी से बात कैर कऽ कऽ दस पाँच टाका घटो सह कऽ
हूं।
आ ओकरा हाथे दाइल बेच लेतो आ जे पाइ होते से ओकर कपड़ा लत्ता खरीद लेतो।
ठीक छै।
छै नय ठीक व्यवस्था?
हां ठीक छै।
कपड़ो सब कनि एकटा दूटा साड़ियो लेनाइ तऽ नीक छै कि नय गै?
ओ कपड़ा कथी दाइल बेच के दय छै।